हेलो
हेलो
अहाँ के हमर आवाज आ रहल अइ हेलो
ह प्रणाम
अहाँके हमर आवाज आ रहल अइ
हँ आब आय छीय आवाज
हेलो
आयल छै आवाज आय छै आवाज
ओ अबै छी की कथी करै छी
इएह साँझ हो गेलै छै पढ़े जाइ छै
ओ ब आजकल कहाँ रहै रही कहाँ पढ़ाइ करै छी
अजकल तऽ इह हाजी पुर जाइ छी पढे
आओर सभ घरमे सभ ठीक ठाक
हँ सब ठीकठाक
तब अभी कथे तैयारी होइ छै
अभी ओएह जे ई नीटके तैयारी करै छियै
तऽ यहाँ हाजीपुरमे कराबऽ ल अच्छासँ
हँ कराबै छी अच्छा से
ओ तऽ मतलब कितना पड़ि जाइ छै ओकरा सभके पढ़ाइ मतलब जाइ छिय तऽ केितना किलोमीटर यहाँसँ दूर पड़ि जाइ लेलए
यहाँसँ उएह लगभग लगभग तीस किलोमीटर
अ तऽ प्रतिदिन जाइ छीय उतना दूर
हँ प्रतिदिन जाइ छीओ आबै छीओ
ओ तऽ कथिी अपना गाड़ीसँ जाय अथिी अपन रोड उड गाड़ीसँ जाय लेलए कि अपन पर्सनल गाड़ीसँ कि इसकुलेसँ लए कऽ गाड़ी अबैए ओोकरा सभके लिए जायके लेल
नहि इसकुलेके गाड़ी आबै छियै हमनी सभके लऽ जाय लागी
ओ तऽ मतलब अभी अच्छा तऽ अभी तऽ सभ होइ कि गर्मी छुट्टी पड़ि गेल है तऽ रोड़ास सभ केना पड़लै हे कि
न हमेशाे घरमे छुट्टी न मिलै छै
काहे
ह हमनी सबके कम्पटिशन के तैयारी होइ छै ए लागी
ओ काहेकि अभी तऽ हम जहाँ तक हमरा समझमे है तहाँ तक तऽ वनसँ ले करकेऽ नाइन टेंथक तकके शायद इसकुल बन्दे हइ कि टेंथोके इसकुल नहि हइ बन्द
टेंनथोके इसकुल बन्दे हइ
ओ तऽ घर पे मम्मी पपापा ई लोकसभ ठीक छनि ने
हँ सभ ठीक हथिन
हँ तब रौड़ास सभके बगल तऽ खूब आम लीची केरा ईसभ होइ छै तऽ खूब खा रहल छी ने रौड़ास सभ
हँ खा रहल छी
तऽ रड़रा सबके बगल कैसे हइ अभी आम लीचीके के रेट उेट चलै छै की भाव हइ ओन्ने बगल
आमके तऽ रेट उएहे लगभग तीस रुपए किलो हइ आ लीची उह दू सए रुपैए सैकड़ा
ओ तऽ मतलब कच्चा आम होते न ने तीस रुपए किलो क पक्कल पकल तऽभी न होतै तीस रुपे क पकल तऽ बड़ा महँगा अच्छा ओ तऽ आब उम के फर्तीम की हइ रोड़ सबके बगल की कम है
कम हइ बरामके फति
आ एम की तऽ हमरो सबके भेल बगल न बड़ा कम है फर्ती हलाकि हमस गेल रहली र ओन्ने बगल तनिका घूमे उमे के लेल नेपाल साइड मे तऽ ओन्ने देखलियै क बड़ी मंजर उंजर रहे पेड़ में बहुत जादा मतलब एतना मं्जर देले रहे पेड़ में जैसे ने मतलब लगैत रहे कि पेड़ के डाल सब एकदम टूट टूट के नीचे गिर रहल है बहुत जदा मं्जर देले रहे चूकि बिहार मे लगभग बहुत सारा जिला में जैसे अहाँके वैशाली होग गेलक मुजफ्फरपुर होग गेलक पटना होग गेलक इ सब मे ने बहुत आम के लीची के सबके बहुत कम फड़ती रहले है आम की कहीं है कि कोनो कोनो गां मे की फड़ल है लेकिन कोई कोई गाँव मे न हमरा सबके बगल तरोड़ समझो क लीची जे है उ ढाई सो रुप किलो मिलत हे अपने सबके बगल कैसेम लैए
हँ स सङकरामेर बिकै छै दूसरोुप सङकरा
ओ मतलब दू सए के सए गो ने आ बहुत महगा हो गेलै कि न दूरप पहिे लीची पड़ गेलै बहुत महँगा हो गेलै कि नहि
त
तब अहाँके छोटका भाई जे हेन उ तऽ स्सकुल जाय उइ छन कि न जाय छनि पढ़ै छनि न उ ओ
नहि ओकर छुट्टी चलै छै
तऽ ओ अभी केना पढ़ै छनि
छुट्टी चलै छै हुनकर
तऽ ओ कोन क्लास मे हत एखनी कोन क्लास पढ़ै छ अभी ओ तब ओहो ओहि जाइ छनि पढ़य कि ओ कहीँ अलग पढ़लन
नहि ओहो ओ जाइ छथि
अच्छा तऽ मतलब दुनू भाइ एकके साथे जाइ छी रोड़ सब पढ़ैके लेल ने
ह एकके साथ
ओ तऽ उहो जाइ छ तन र उडे साथे गाड़ी उड़ी से ने
हँ एक जाइ छियै गाड़ीसँ
ह तब तऽ आओर सभ सुनाउ घरके का हाल समाचार सब है मम्मी उम्मी सभकइ ठीक हतन ने मम्मी पप्पा ई लोग सभकइ ठीक ठाक
हँ घरके हर सब ठीक के है मइ बाप अभै ठीके हतै
तनिका र ओकर आवाज बड़ा स्लो अबैत हइ तनिका तेज बोलती रहै ने आवाज र ओ बड़ी स्लो अबैत है अच्छा एगो बात पूछयके हमरा कहलक रह किरौड़ासँ इसकुलमे पढ़ै छियै ओ इसकुलमे एडमिशन कराबैके लेल बच्चा सबके मतलब पहिलेसँ कोनो एग्जाम उग्जाम लेबै छै कि अपना डाायरेक्टे जा कररके आदमीमे एडमिशन करा लेबलै
नहि एगो एग्जाम होइ छै जी टी एस सी कहै छै गुरुकुल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन ओकरे मे लैका दिसम्बरमे होइ छै ओकरेमे लइका देलै तऽ स्कॉालरशिप स्कॉालरशिप मिल गेलै छै से अथी फीस उसमे तनिक कमी हो जाइ छै आर ना तऽ ऐसे ही जााक ओरा करबा सकलियै हँ एडमिशन
ओ तऽ मतलब कि जैसेकि जैसे हर इसकुलमे टेस्ट होइ छै वैसे ओहो रगड़ोसभवलामे देबयके पड़ै छै ने ओ कथी स्कूल न है रोड़ा सबके क्लास अशेस चलैय किी कोचिंग उचिंग टाइपके है ऐसे ही मतलब इसकुले जैसन चलै छै
इसकुलो चलै छी साथ साथ कोचिंगो चलै छी
अच्छा तऽ लगभग रोराास सभ कए बजे निकलि जयली घरेसँ
सुवेरे उए पाँच बजे
सुबहमे पाँचे बजे गाड़ी आ जाइया अपने सबके
हँ सुबेरे पाँचे बजे गाड़ी आ जाइ छी
बाप रे तब तऽ बड़ा प्रॉब्लम हो जाइत होतै रोड सभके मम्मी उम्मीके एकदम सवेरे उठि कऽ चारि बजे उठि कऽ सभचीज करयके पड़ैत होतै किाहकि लंच उच तऽ लिए कऽ जाइत होबै ने
हँ कहियो कहल लके
ओ प्रतिदिनल ना जाइली
न प्रतिदिन ले केना जाइ छै
अच्छा कहै कि बहुत गर्मी हइ ने बहु आ आजकल इतना गर्मी हइ जे कढ़त नहि तऽ फेर ओोड़ास जब पाँच बजे जायली इसकुल तऽ कए बजे फेरो अ अयली वापस
घर ह वापस सुबह लगभग लगभग दू बजे
ओ मतलब पांच बजे के गेल गेल दू बजे बड़ी लेकिन गर्मी हे एमकी तऽ ऐसन गर्मी पड़े छै ने असहाय गर्मी जेकर हद न हई अच्छा रोडा सबके देखले रही क मम्मी रर स्टेटस लगेले रह कि मम्मी रर वृंन्दावन जाइ ह तन अभी ओ अधिक मास चलै छै तऽ ओहिमे अथी दंडवत परिक्रमा लगाबे के लेल जायवलाा रहल रह रुर मम्मी चारि तारीख के चारे जून के जाय वाला रहलनि तऽ मम्मी रर गेलन कि नहि गेलन ह अभी
हाँ जाता आजके बिहान मे क
ओ तऽ मतलब अभी नहि गेलनि हे ने जे मतलब चारि तारीखके डालले रह से स्टेटस एगो कि जायवला हती तऽ ओहिमे नहि गेलनि ने
न ओमे नहि गेलर
क है गरमी उरमीग चलते नहि गेललननका
हँ गर्मी उर्मीे चलतै
हँ तऽ गर्मी बड़ा पड़बो करैत छी ने बिहारमे इतना गर्मी पड़ैत छै तऽ समझू कि वहाँ केतना गर्मी पड़ि रहल होते हइ कि नहि बहुत गर्मी है ओ त तऽ आो रो सब तऽ सब परिवार गेली रह ने दिसम्बर मे बृन्दावन सब आदमी ने गेलै सब आदमी कतना कतना दिन रहलै होतै पन्द्रह बीस दिन
सोलह दिन रली जेा
सोलह दिन तब रोरास सभ तऽ पूरा एकदम दर्शन उर्शन बढ़िआँसँ कले होै सबचीज कली केना कली दर्शन उर्शन ईसभ
हँ कर लेलियै रहए सभचीज किछो चीज छूटि गेलै रहए
बन कन कहै छै कि नन्दगाँंव कहाँ कहाँ लोकोग कहै छै ने गकुल उकुल तऽ सबतर गेलियै कि नहि गेलियै रोडसँ
हँ नन्दगाव बरसाना ईसभ तऽ दू दू बेर चलि गेलियै रह
ओ तब इतना दिन रहयके तऽ इएहे सभ फायदा हेत अच्छा त र‌उड़ा सभ गोवर्धन जीके परिक्रमा उिक्रमा लगलियै कि नहि लगलियै ओन्ने गेलियै तऽ
हँ लगलियै रह‌ए एक बार फेड़ा
तऽ कैसे लगलियै य गाड़ी ऊड़ी से किपैदले चलके लगलियै रह
न मतलब आधा आधा से जा्यदा रास्ता तऽ पैदले लगलियै रह ओकरा बाद मम्मी गाड़ी परे बैठा देलथिन रह
ओ तऽ मम्मी उम्मियो गड़ए सकलनि कि मम्मी उम्मी पैदल
न उ सभ पैदल ले कर दे
अच्छा तब मम्मी अब मतलब जइह ने दू तीन दिनमे ने
हू जइ हन तीन दिन
हेलो
हँ जइहेन दू तीन दिनमे
रोआर आवाज एकदमखखिनो ने एकदम शान्ते हो जाइे लागलै कि कोनो आवाजे नहि अबैत है र‌उरा हमर आवाज पूरा क्लियर अबैय
हँ हमराा आवाज क्लियर आबै छै ए नहि हो सकलै कोनो मोबाइल उबाइलमे दिक
ओ नेटवर्क रहलै रह ओकरास सभ कनि ठीक ठाक
हय नाम के बगल मे टावर हय लेकिन नेटवर्क ना रहै छै
हमरा सबके बगल तऽ नेटवर्क बड़ा खराब रहैत छै की कहैली अब कोनो अथिी उपाय ने चलैत छै अब जैसन रहै छै ओहिमे काम करे के रहैत छै ऊपर से इतना गर्मी रहैत छै जकर हद न अब छतो उतो पर निकलके रौकरा केकरोसँ बात न पकड़ सकली हे अगर मन करैत हे केकरो से कर रह घर मे रहू त त एकदमे नेटवर्के ने पकड़े छै एकदम मतलब नेटवर्क के बहुत स्थिति खराब हो गेल हे पता ने लाइटो उइटो के गर्मी मे उहे हाल रहै छै नेटवर्क के उहे हाल रहे छै काका रहे छै समझ न बी तऽ अच्छा तऽ सुनू ने हम कहला फोन कली र‌उड़ा हमरा ने तनिका अपन बौआ क ने हमरो एडमिशने कराबेके हय समझली ने सोच इल कि रौड़ा सब जहाँ पढ़ै ले ने हमर बौआ ट्वेल्थमे जेतै अबकीकि ओ ट्वेल्थ कहले एलेवेन्थ मे जेतै तऽ ओकरा पहिल ही सेब जैसे कि रर टेंथ के परीक्षा हो जाइ न दसमा के तऽ ओहि हँ जैसे हो गेलक ह ओकर दसमाके परीक्षाऽ तऽ वैसे ही एम कि अगर हो जेतै हँ तऽ वइसे एमकी एकर हो जेतै तऽ एलेवेन्थ मे तऽ हमरा कहूँ नाम लिखाबै के होतै न ओकर तऽ उ तऽ कहैत रहले रहै कि हम जायब बिहार से बाहर पढ़ैके लेल लेकिन अब जानबे करैली कि बिहार से बाहर भेजना आजकल बड़ी मतलब डर लगै छै बच्चा सबके आजकलके समय जे हो गेलै ने एकदम अकेले छोड़ैवला न हइ तऽ हम चाहैली कि मतलब रौड़ा सब जब एतहिसँ ट्वेल्थ उवेल्थ कयली सभचीज आ सभचीज रौआ सभके नम्बर उम्बर सभ बढ़िएँ हइ तऽ ओकरो हम एतही एडमिशन कराबैके चाहैली तऽ तनिका रौड़ा सभ अगर चाहतियै रेह तऽ जौना मे रौड़ा सभ पढ़ैले ओहीमे ओकरो हो जतियै रहए देखला अपन अपन बढ़िआँसँ ओहीमे पढ़ उढ़ लेतिये रहै हालाँकि हमर बौआ हइ ठीक पढ़ै उढ़ैमे आ न होतै तऽ कोचिंग उचिंग लगा देबै अथीके मैथ उथके इंग्लिश उंग्लिश के अलग से का
देखू उहाँ जे बोलै छी कि एतहिये रह के बाहर रह के पढ़ लेतै से बाहर जाइमे कोनो दिक्कत न छै जय लइका अगर अपन मनके हइ मतलब अपन ओकरा पड़हे के के मन होइ छै आगे बरहैे के मन हइ तऽ ओकरा कोन दि कोनो दि दिक्कत नहियो आ कहिओ जेतै तऽ अपन अपने कामसँ मतलब रखतै दोसर सँ कोनो ओकरा मतलब नइ रहतै आ जहाँ तक बात रहलै इहाँ पढ़ैके तऽ हमनी सबके पता चलै छै कि हम ई सब कहाँ से पढ़ै छियै
ओ मतलब यहाँ के पढ़ाइ मे बाहरके पढ़ाइ मे अन्तर हइ न रौअर कहनाम इहे न भेलै
यहाँ केऽ जे माहौल हइ पढ़यवला ओतेक न हइ जानबे करै छियै हजीपुर कैइसन एरिया हइ से वहाँ मतलब पढ़यवला सँ ज्यादा मतलब वहाँ जितना दिन पढ़ाइ न होइ छै उतना दिन वहाँ पर अथिये होइ छै दंगे
अच्छा तऽ उऽ देखू बच्चा सब रंग के रहअ लै न हला कि सभ रंग के बच्चा रहै छै तऽ देखियौ की कथी होइ छै से